हेलो
जी नमस्कार
नमस्कार और बताबै छी ना अहाँके हाल चाल सभ नीक छै
जी हमर हालचाल सब नीक छै अहाँ के हालचाल सब नीक छै
ह हमरो हाल चाल नीक छै आ हमर घरो परिवार मे सब के हाल चाल नीक छै अहाँ के बताबै छी ना अहां के घर परिवार में सब ल लोग के सब माता पिता भाई बहन बाबा दादी सब लोग के हाल चाल नीक छै सब कोई स्वस्थ छथिन न
जी सबलोग बढ़ियां से आ नीक ढंग से स्वस्थ छथिन आ सबलोग खाना खाना पीना खा के सुतय छथिन आराम करे छथिन बड़ा रात हो गेल छै ने ओहि लऽ कऽ सारा लोग आराम करय छथिन हमहुँ कहलिय आराम कर लेबे ला नहि तऽ फेनु कल सवेरे उठे के पड़े छै तऽ फेनु रात मे नींद नहि पूरा होइ छै तऽ बड़ा दिक्कत हो जाइ छै तऽ ओहि ले सब सुति गेल छथि थिन खाना पीना खाय
अरे ठीक छै एकरा बादसँ न फोन करू करय छी अहाँके हमर न पूरबाबै छियै ओतना घुमाके बात काहेल बोलै छी कि हँ हमरो हमहुँ सब खाना पीना खाके सुतल छियै नीक छियै सब केओ माता पिता लोक सभलोग नीक छियै अहाँकेँ बताबै छी अहाँके खानामे कथि कथि खयले छी
आ हमहुँ खानामे तऽ कुछो नहि खयले छियै बस उहे सादा खाना खैले छी भात दाल तरकारी
ओ आओरो बताबैय छी न अहाँके खाना बनाबैय आ जाइ छै
न उतना त नीक ढंग से न आबैय छै लेकिन तनी मनी बना लेबैय छी जैसे लेकिन बना लेबैय छी दाल भात सादा खानामे सब चीज बना लेबैय छी अचार मखनी पनीर मखनी सब्जी नीक ढंग से कनी मनी बना लेेबैय छी, लेकिन दिक्कत इ होय छैय कभी कभी बनैय छैय कबो कबो न बनैय छै त उएह तनी समस्या भऽ गेल छै न तऽ सब तऽ नीक ढंग से बनिए जाइ छै
हँ इहो बात त छैय, आओर बताबैय छी ने अहाँके शाकाहारी शाकाहारी खानामे सबसँ नीक खाना अहाँके कोन नीक लागैय छैय?
हमरा त शाकाहारीमे सभे खाना नीक लागैय छै लेकिन सभसँ जायदा नीकमे तऽ प पनीर के सब्जी के त कोनो जबाबे न छै पनीर के सब्जी एतना नीक लागैय छै हमरा की हम अहाँके की बताउ हर तनी तनी देर पर हम खाली पनीरे के सब्जी सोचैय छियैय, हमरा त रोज दिन अहाँ पनीर ला के दे दे त हमरा मनो न भरैय छैय पनीर सँ एतना नीक लागैय छैय, आ हम हमेशा खैबो करैय छी एतना नीक लागैय छैय से आओर बताउ न अहाँके की की पसन्द छै शाकाहारीमे
हमरा पसन्द छैय लाछा पराठा फिर अहाँ के बता दु हमरा पसन्द छै ओहिमे आलु के चटनी फेर अथी के हउ आम के चटनी कच्चा आमके हरी मिर्च के पुदीना के सेंधा नमक ओहिमे डालके उ छैय पसन्द फेर फेर आलुके आ पनीरके आ मटरके ओहिमे सब्जी पसन्द छै लाच्छा पराठा तऽ हमरा बड़ा नीक लागैय छै शाकाहारी खानामे फेर अहाँके बता दु हमरा शाकाहारीमे सबसँ नीक जौन खाना होइ छैय उ लागैय छै पकवान लागैय छैय व्यञ्जन लागैय छैय पुरी खीर आ फेर ला लागैय छैय लड्डू आ इएह सब आ जिलेबी इएह सब नीक लागैय छै सबसँ नीक सबसँ पसन्दीदा लड्डू आ जिलेबी पुरी खीर आ थोड़ा सा ओहिमे सब्जीके मात्रा
जी अहाँ त बड़ा नीक चीज बताबैय छी लड्डू अहाँ के बड़ा नीक लागैय छै की कोन बाला लड्डू बुनियां वाला कि बेसन बाला
ह उ लड्डू बुनियां बाला नै रहैय छैय जौनामे ड्राइ फ्रूट्स डलाइ छैय जैसे काजु, आ जौन खीरा के बिया होइ छैय लड्डूमे उ डलाइ छैय आ घी डलाइ छैय घी बाला लड्डू बुनियां के, बड़ा नीक-बड़ा नीक। लागैय छैय उ आ बदाम, काबुली बदाम डलाइ छैय आ साधारण जेना बेदाना होइ छैय उ डलाइ छैय सारा मने ड्राई फ्रूट्स भरपूर जेना लड्डू मे होइ छैय उ बड़ा नीक लगैय छैय उहे हम लड्डू घरही बनवा लेबैय छियैय माताजी से उ लड्डू हमर माताजी बड़ा नीक बनाबैय छथिन, पहिले बनाबैय रहथिन आब घरे ना छथिन त हमरा याद आबलै उ लड्डुआ के कि माताजी रहथिन त बनबैतिय। का करबै सबके नसीब थोरे न होखेलै माताजी सँ ओतना आओर बताबैय छी ने अहाँके खानामे सभसँ नीक खाना कोन लागैय छैय? छैय?
हमरो खाना मे सबसँ नीक खाना अहाँ जे बतैले छी उएह लागैय छैय। हमरा त पटना हनुमान मंदिर न होइ छैय उहां के लड्डू एतना नीक लागैय छैय कि हम अहाँके की बताउ बड़का नीक लागैय छैय उ लड्डुआ, आ बड़ा सुन्दरो होइ छैय न एहि कारण हमरो बड़ा पसन्द छैय।
ह्म्म।
आओर बताउ न अहाँके तबियत सब नीक छैय
ह हमर तबियत नीके छै ऊपर वाला के कृपा से हमर तबियत नीक न रहतै तऽ हम घर के कोन सम्हारतै हमर नीक छै सब तबियत नीक छै अहाँ के बतैयो ने अहाँक स्वास्थ्य सभ नीक छै न
जी हमरो स्वास्थ सब नीक छै हमर स्वास्थ न नीक रहे छै तऽ कोन घर घर परिवार के सम्भालै छै अहाँ तऽ जानबे करै छै सारा टेंशन हमरे छै पूरा मतला गे छै दुनिया के चिन्ता हमरे माथा पे छै
गेल घुमा के न बोले छियै हमरा के ओ
हम हमीये ठीक ना रहल छियै तऽ कोन
हं हँ ई तऽ बात अहाँके सही कहै छ ठी सही कहै छी सही बात छी भले मजाक उराइत छी
ना मजाक के एमे की बात छै हम जे बात बोलै छिये ओहि में फैक देखै छी अहाँ के
हं हं आओर बताबै छी ने अहाँ के ओरी के मौसम कैइसन छै
जी हमरा तरह के तऽ मौसम सब नीके छै कोनो खराब ना छै ई दिक्कत भऽ गेल छै कि एने पेड़ पौधा नीक ढंग से ना व्यवस्थित छै तऽ मतलब क परेशानी भल छै कि तनी दिक्कत होइ छै गर्मी के शहत तऽ पड़ै छै लेकिन अब की करू इंसाने के गलती इंसाने के भुक करे पड़ै छै तब हम की करू
छै हमनीये के करतु करतूत तऽ हमनीये के ने भुगते के पड़तै आ हमनी के करतूत के वजह से अहाँके बता दै छै कि सारा जानवर पशी पछु पशु पक्षी सारा के भुकतै जल जीउ जलचर जीउ नवचर जीउ फेर ए धरती के रहने वाले जीव सबके भुगतै के पड़ छै अभियो इन्सान अगर ना सुधरै छै तऽ इ सारा नाश हो जाइ छै धरती ती
अहं त एकदम नीक बात कहे छी तब हम अब धरतियो नाासे हो जाय तब तऽ जे आदमी कर देले छै ओकरा सुधारक त ना जा सके छै लेकिन अभियो तनी मनी जो बचल छै ओकरा बचाावल जा सकय छै
बचाओल जा सकै छै जइसे लेकिन जइसे बरफ पिघलै छै अंटार्टिका के बर्फ पीघलाय छै ओहिसे हमरा ना लागै छै कि अब धरती जादे दिन तक टिकै छै
न न अभी धरती टीकै छै बस आदमी कार्बन ई सब कम जलाय छै और ऊपर से मतलब की पेड़ पौधा लग काद पेड़ पौधा लगा देबे छै तऽ क्लाइमेट कंट्रोल हो जाइ छै जे सब
किन लेकिन आब आब प्रकृतिक नियंत्रित न होइ छै अहाँ के जउन बताबती उ प्रकृति के नियंत्रित न होइ छै काहे कि अहाँके जन बताबै छै कि अभियो अं सुधर वक्त है सुधर जे कै छै त न सुधरई छै कोनो अहाँ के बता दी कि अभियो बारा आं भारत में अ बड़ा पेड़ जंगल कटाइ छै बड़ा क्षति पहुँचै छै बड़ा बड़ा इमारत लगाबे ला बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट साइन करे ला उ सारा ज जंगल के कटा जाय छै त उ से का होय छै अउरो
कहे छै कि जितना बड़ बड़ इमारत बनावे के छै उ जेने जेने कचरा छै उहाँ
हँ अहाँ के एकदम सही विचारधारा छै लेकिन अहाँ के विचारधारा के थोड़ी न अहाँ बड़े बड़ा बड़ा ल अ लोग सब हन फोलो क अ मने पीछा कर छथिन अहाँके विचारधारा के लेल के अपना छ अ अपना छै उ त ओ सब तऽ अँधा हो गेल छै अहां आओर बताबै छी ने ई सब छोड़ै छी और बतबै छी अहाँके गर्मी पड़ै छी तऽ कोनो ठण्डा इलाकामे अ घूमैके मन करै छैय की न
गर्मी पड़े छै तहन त ठंडा इलाका में त जाय के मन करै छै बिना ठंडा इलाका में मेजेले बिना थोड़े कूछो होय छैय
हू अहाँके तऽ ई बात सही कहै छी
अहा अपन बताउ न अपनेके सभलोग नीक छै
हँ हमर तऽ सभलोग नीक छैय हम तऽ अहाँ क बता दी की हमरा दु मने घर के पीछे घर के आगे सारा पेड़ पौधा का कैले बड़ी नियंत्रित तरह से व्यवस्थित तरह से लगा दैले छियै काहे कि हमरा पता रहल छैय कि आय वाला समय मे ऐसे होए वाला छै बड़ा गर्मी पड़े बाल वला छै एहिसँ हरा भरा पूरा लागै छैय पीछे ता और हरा भरा पेड़ पौधा पौधा लगा देले छी आ हम तऽ तीन दिन पहिले आहाँ से बता दिए की दू गो आमकें पेड़ नीक नीक आमकें पेड़ लगा दैय छियै पीछौआ जना मे से एगो आम के पेड़वा सूख गेलै बाड़ा पछतावा होय छैय हमरा बड़ा एगो आमबा के पेड़वा लाग गेल छैय आ औरो बहुत न न ओकरा के न हमरा दिक्कत कहाँ भेल छैय कि जब हम आमवा के पेड़बा उखाड़े रहियै छैय न ओहि बेरा दिक्कत हो जाय छै ओकर जड़बा तहिके नीचा से टूट गेल छैय आ मूल आधार पेड़ के नीचे के अ उ जरबे होइ छै जेसे फलोमो फलोये मुँह तक आ जाय एलम मुंह तक सप्लाई हो के औरो ताना में जाय छैय न उहे कट ज गैय छै ओहिसँ उपे लगाबै छीय न पेराबा तऽ सूख गेल छैय आ औरो जौवन जौना के नीचे से खुरपी से खन के आ जड़वा ओकर न कटै छै उ लाग गेल छै उहे हमरा से दिक्कत होबे छै वाहां पे अतऽ एगो ला गेल छैय एगो सुख गेल छैय चलिय सुखैत रहतै औरो लगा दैए छै औरो दस पाँच गो ले कीन के आ पीछे लगा दैय छीय या जग हय
जी एकदम नीक कहै छीयै इहे करवो के चाही
काहेकि हमरा जब गर्मी लागै छैय न तऽ पेड़वे के नीचे बैठ जाइत काफी ठंडक मिलै छैय चलिए यहा से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करब नमस् कर धन्यवाद
नमस्कार धन्यवाद हमरो अहाँ से बात कैर के बड़ा नीक लागै फेनो समय आबै छैय तऽ बात दैछै